हेलो
हलो
हेलो
नमस्कार भाइ
नमस्कार नमस्कार की सर की हाल चाल अइछ
सब ठीक छय अपन बताइए
हमरो सब ठीके छय बहुत दिन बाद आरामे से गप्प होत अछी हँ सोचलू काज करैत करैत एक्टा बात पर ध्यान गेल जखन हम ओर सहयो तखन जीवन बारे में बहुत अलग प्रकार कऽ सपना देखै छलु तखनो लागैत छल जे क्रिकेटर को नऽ कखनो शिक्षक आऽ कखनो वैज्ञानिक पुरा समय के साथ बहुत कुछ बदलत गेल तखन मोन भेल जे यहाँ से सपना लक्ष ओर भविष्य के योजना पर विस्तारा से गप करे जाइ
बिल्कुल ई हम लागैत अछि जे प्रत्येक व्यक्तिक जीवन में एहन समस आबैत अछि जखन ओ अपन भविष्य के बारे में गम्भीरता सँ सोचबैत लगैत अछि बच्चा थोड़ा सा लक्ष्य भी आयत अछि
बिल्कुल बस हमस बेसी कल्पना करय छी वास्तविक कठिनाइ जिम्मेदारी हो पति ओर पतदारे में बेसी जानकारी नहीं रहैत अछि एहि कारण सपना बहुत सहजिलपस बनैत रहै मुदा अनुभव भरत अपन कऽ भी गेल अपन बेहतर देखे लागे
सही बात हमरा तऽ लागैत अछि जे बचपन सँ सपना गलत नहि होइतऽ अछि भले वो पूरा नय हो कारण ओहि सँ सपना सब सँ कल्पना
तोहर आवाज न आबैत अछि हेलो हेलो हेलो एक बुल करै ह काजे लागे तऽ तऽ ठीक ख